यौउ
लागै छियै
खुश रहू ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक
हँ हम ठीक छै की करै
आहाँ हम तऽ अभी ट्यूशन बला गेलियै आ घर के काम उम करबै आ फिर से नहाय जेबै अहाँ की करै छियै
हम हम एखन बैशाल अी बहुत गरमी छलैएा बर्तन बासन धोलहु हें आ कनि एखन बैसल छी हवा खा रहल छी आब साँझ बज देब तऽ भानस करब
आऔर अहाँके चुन चुन बेटी के की हाल छै
हँ ठीक छै आइ चलि जेयथिन हमर जमााय
अच्छा अच्छा कहाँ जेतै
कश्मीर आर्मी मे छथिन ने
ओ ओर अच्छा तऽ अहाँ के बेटी कहिया ए तऽ यहाँ
बेसी एतह मौस मौसश्रामणी पूज लए
तऽ फेर जाय नहि ने देबै बेटीके
कोजगरा तक कोजगरा तक रखबै तकरा बाद जेतै
तबज तऽ एह बेर कोन ले के जेतै बेटी के दमाद
पहुँचा जेतै तऽ माधव दब एके बेर कोजगरा मे अथिन
ओ अच्छा आओर अहाँके बेटासब ठीक छै
हँ ठीक छै दुनू अखन ओतहि छै बेतियामे
चल गेल ल एते जल्दी तीस
एतै गर्मी छुट्टी पड़ि गेलै आब एतै आइ चाहे काल्हि
ओ अच्छा आओर आज खाना की की बनलै हा
भानस बनलैए दालि भात सब्जी ओकरा बाद पापड़ छनने रहियै चरौरी छनने रहियै आमके चटनी बनेने रहियै
अच्छा
आओर अहाँ तू कथी खेलां हन बौआ
हम खिलियै यै चावल दाल तरुआ
अच्छा
हुँ हमरो मम्मी बहुते नीक खाना बनाबे छै
हँ से तऽ बनबै छथि हर मम्मी तऽ हर मम्मी करैला के भरुआ बड़ नीक बनबै छह कञच के सब्जी हँ कञ के सब्जी बड़ नीक बनबै छी त हाँ
हुँ
आ पका छऽ कणच के सब्जी गामोमे हमर मम्मी बड़ नीक बनबै छलै हमर मााय
अच्छा आर अहाँके माायके की हाल छै हाथ तो टूट गेलै बन्द सही भेलै हाथ
हँ आब ठीक भऽ गेलै हाथ एखन प्लास्टर नहि कटलैया हँ लेकिन ठीक छै आब आ बाबू अथिन न हमर तऽ ले जेथि से ने प्लास्टर कटबऽ न
अच्छा आऔर अहाँके गाँव के घर कते बड़का को छै
गाम के घर तऽ ताले मारल छै बहुत बड़का छै एहि बेेर चाचाजी अहाँके ठीक करवेलखिन हें घर दुआरि नल सब लगवेलखिन हे लैट्रंग मे सीट बैठेलखिन हे पहिले टुटि फाटि गेल छलैया सभ चीज बनबा देलखिन जेबै आब हमहुँ सब कछु दिनमे
अहाँ फिर से गाँव जेबै
हँ जेबै एक महिना लागी
पूजा लेकिन त यही बै ना
पूजा यही पर करबै तऽ ओहिसँ पहिले चलि जेबै आ फेरो आ जेबै पूजा एतही करेबै
अच्छा अहाँके बेटी के तबियत ठीक भेलै
हँ एखन आब ठीक छै पथरी भऽ गेल छलै तखन दबाइ सब देल देलकै या ऑपरेशन नहि करेतै अखन
हँ दवाइ पे गल जेतै तऽ ठीक नहि तऽ फिर वही लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन
हँ हँ आर कु कहत तोहर दीदी एल खुन
नइ हमर दीदी तऽ कल्ले जाय वला छैथ
आ बड़की दीदी आबय वला छलखिन तऽ अल
हम हमर बड़की दीदी आठ तारीखके एतै अभी नइ एतै तै ऽ हूँ हम बड़की दीदी के कॉल केने रहियै बोललियै कि एक बार आने के लिए तऽ बड़की दीदी की कहे छै कि टाइम नइ छै जीजू के पास कमे दिन के लिए जीजू आ रहे है
ओ
हूँ
आर कहअ
हमर बड़की दीदी खुब्बे बदमाश न छै
हँ हँ अपना मर्जी जी के मालिक जे हुनका ठीक बुझाइ छै उहे करैय छथिन
हँ हमर बड़की दीदीके काम रहतै तऽ कॉल करतै काम नहि रहतै तऽ कॉल नहि करतै आओर
हँ ईहे बात तऽ गलती व्यक्तिके देखो जते माय एतना माने छै छै हुनका आ माय के जब न ओ बुझै छथिन माय तऽ दोसर के की बुझैत छथिन
हू एते दिन भऽ भेलय आज तक एको बार हमर मम्मी से बात नहि केल के गाँंव आबे से पहिले ने गाँव जाबे के पहिले इसीलिए मम्मी खूबे खिसियाल छै ओकरा पे
तऽ ठीके केलखिन हेँ ने आ देख एतेक माने छलखिन ह कोन कबुला पाात देखेलखिन किने बच्चा लागि आ तब माय के नाम एलखिन तऽ कैसे होते मायइ एतना मान
हुँ बचपने से बड़की दीदी के खूबे प्यार मिलले हमलोग से ज्यादा बड़की दीदी के गुणगान सब गइत रहे
हँ मानबो करै छलखिन लेकिन की करबह देखह मााय तऽ सभके मानै छै
हू
हँ लेकिन जाय दहक तू सब अपन धिया मे रख माय के जे हं हमरा माँ एते मानैय तऽ हमहुूँ करबै मायके
अभी बड़की दीदी के कोई काम उम होतेै जमीन उम घुमे के तभे आबे छै छैल तऽ बरकी दीदी काम थोड़ी एतै
नहि नहि से बा तऽ सही छै होशियार छथिन तऽ
गाँवके शायद जमीन बेच के ऊपर घर बन छै त इसने जीजू आबै छै
एओ साह देखहक
पर तेज छै ने खूबे दिमाग लगाब कर रहै छै ई सब चीजमे
हँ तऽ तोहर ओझाके तऽ माइते जे छेबे छ से तऽ देखले रहियै हमस हॉस्पिटलमे जहन बौआ के तोहर दीदी के बौआ भेल रहै तऽ तोरा दीदी साफ के देखने रहियै बहुत तेज छथिन
बहुत जादाा अपन मातारी ह शादी के तहिमे सारा सोना सब समेट समेट के बड़का ज इ बम्बा मे रखैत रहै कैमरा मे सब रिकॉर्डिंग भेले सब देख केे हँसल
तेय जे रखै छै कि ककरबर की केलकै नहि केलकै
हाँ छोटका जीजू एस नहि छै छोटको जीजू छाय बदमास वास लेकिन एते नहि ओ अपने से मतलब रख के छै
अ फुलल दिमाग के छथिन हँ ओतना छओ पाँच ना जनै छथिन हँ बड़का जीजू तऽ हर छथुन कनि अथी टाइपमे संस्कारी टाइपमे मतलब हर चीजके अथीमे आ ई छथिन एकदम हँ नॉर्मल हँ ई ई ओते छल कपट न जानै छै छथि
आह हाँ
ह आओर कहू
आओर की करू खाना पीना सब नीक सँ बनि लै ने
पिलअ
नहि अभी तऽ मम्मी अबे केेलेहन बनाबै लए
आ हमहूँ आब कनी देर मे जहन तोहर चर्चा जिअत कोून तहन जेबै तऽ चाय बनेबै चाय पहि देबइ तहन फेरो हाथ पएर धोथिन तऽ चूड़ा भुजबै तऽ नाश्ता देबै
हाँ अहाँ क यहाँ भ खुबे गर्मित लगैत हे
हमर तऽ आरो तीसरा फ्लोर पर छियै तीसरा मंजिल पर का आओर गर्मी लगै छै की करबै लेकिन
हँ अहाँके कूलर ठीक भेल ने
काल्हि रवि छै ने तऽ काल्हि चाचाजीके छुट्टी रहतनि तऽ काल्हि लऽ कऽ जेथिन
ओ अहाँके बेटा दुनू तऽ चल गेल ने अहाँके तऽ मन लगैत हेतै आब
गेलै बेटियो चलि गेलै तऽ खन से घरे छियै ने
अहाँ लेकिन अब अपन बेटीक के बुला लेबै आओर की
हँ तऽ अब सभ सासूर बसै छै बेटी तऽ ओ कते दिन लेते दुए चारि दिन दिन लाय एतै चाहे एक महिना ल एतै
हाँ अन्हा कें बेटी कें हस्बेंड चलि गेल ने आज
छथिन आइ जाय वलाा छथिन
ह हा हमलोग देखलियै हमलोग के कॉल करके देख खेलै हा छतीस के एकर दोस्त के कॉल कले जााहर
हँ देखेले हे तऽ सन्नेस उन्नेस बनेलकैए पिड़ुकिया टिकी य ओकरा बाद मे नमकीन बनेलकै या पूरी बनेलकै यए
हुँ हमरो दीदी जाय वालला छै ने तऽ हमरू मम्मी बलैेते एहिठाम तब
कहलकै या तोहर मम्मी की बनबै
हुँ हमर दीदी के तऽ देखले नहि छै ट्रेंड के कुछो अता पता ही नहि छै कैसे जेतै पपो नहि एतै हमर कहे
ओ जे दिन मे छै तऽ हेतै तऽ चलबै हम आ तोहर मम्मी के कहि दियौ हमरा फोन कऽ देते तऽ हम आ जेबै
हँ अ यह
हुँ चराबे लए चल जेबै दुनू आदमी आधा घण्टा लगतै हमरा आबयमे तऽ मम्मी तैयार उआार रहतऽ तऽ हम आ जेबह
हुँ नहि तो तब तू भुलाइे जेते नहि जेबै ते हमलोग कैसे हेतैय
देख लेबै तऽ मन शान्ति भऽ जेतै
हँ आ निको रहतै न
हँ हँ
कहलिये हमर इहो दीदी खुब्बे मम्मी से झगड़ा केलै खुब्बे
से देखक ने ज्ञान नहि छै बियाह हो गेलै देखे लागी से अपना हो जेतै जब चल जेतै लड़का लऽ जेतै तऽ
हँ तब पता चलतैै
दबै छै आदमीके जब सासुर जाइ छै तब
हँ शादियो से पहिले अमर बड़ कियो दीदी खूबे अ अपन अथी के गुनगान गइत रहे कि हमर गोतनी ऐसे गोतनी ऐसे अभी गोतनी से बात नइ होइ छै
हँ तऽ इहे होइ छै न माय बहिन से बढ़ के केओ होइ छै दुनिया मे अपन माय जेहन होइ छै जेहन अपन बहिन होइ छै आ जेहन अपन बाप भाय होइ छै तेहन केओ नइ होइ छै
हँ
आ ओतेक केओ नहि मानै छै माय सँ तऽ बढ़के तऽ कोइ दुनिया मे मानबे न करै छै ई बात तऽ कियो अहाँके कहिदेत तऽ
हँ ठीक छै आंटी भऽ गेलै दस
ठीक छै ठीक
ठीक